हँ अहां की करै छी
कुछो नहि करै छै बैठल रहलियै की करियै एतेक गर्मी पड़ै छै कि किछु करयके मने नहि करै छै
हँ इ इम्हर भी बहुत गर्मी पड़ै छै
हूँ तऽ किछु करयके मन नहि करैत छै सच बात कहियौ अहाँसँ तऽ कपड़ो पहिनल नहि नीक लगैत छै मन करैत छै जे तनिका हल्का हल्का हल्का फाटल पुरान हो से ही पहिन लियै एते गर्मी ल
इम्रो
आ बड़ ब बड़ गर्मी छई बर गर्मी दिमाग खराब कईल आहा के बहिन यहाँ से अलिय है की अभी बहिने
अना न कालके टिकेट करल छै
अच्छाच चार्ज में लगा बाद में लेंगे बाद में लेंगे चार्ज में लगा हँ कहलियै कि अहाँके अखनी जतेक गर्मी पड़ैत छै त अखनि तऽ हमरा सबके सूती साड़ी माइ सब पेनहाइत रहलकै हा गर्मी के दिन मे
हँ हं सुूती साड़ी के त सुखे अलग छै
चाहे त मधुबनी प्रिंट बनल सूती साड़ी सब अबे छै सेहो मई हमर पहिने छै ललके ये बड़ा हल्का हल्का नीक नीक साड़ी लगेैत रहले ये अ आ मिथिला तऽ पहिनावा ओढ़ावा बिल्कुल अलग
हँ सीधा पल्ला जे सूती साड़ी मिथिला प्रिंट के हे अ छापा रहै छै अउर पे सीधा जे पल्लव पहिनै छै महिला सब से देखे मे सुहावन
सुहावन लगै छै कीहे ये आरो कोनो स्टेट मे अहाँ जाएब तऽ देखब जे केहन केहन जेना की आंही सब सलवार सूटके चलन छै तऽ कहाँ प्लाजो आज कल एगो चल गेल छै तऽ केले गींस चल गेल छै लेकिन अभी भी अहाँ मिख मिथिला में जैबे ते कपड़ा लत्ता के हिसाब से जब अहाँ देखबे ते उहां के कपड़ा लत्ता वेश भूषा बड़ा नीक छै
हँ अलगे वेशभूषा रहै छै
हां हु हुम् नीक रहै छै जेना देह उह उघार नहि रहे छै साड़ियो सीध धा पल्ला कलक ते आगे से पूरा एकदम ढकल रहे छै नीक ब्लाउज सियाबै छै छ त भर भर बाहि के
के छोट गला के ह नीक कहै छी अहाँ
अबही जेना जे सूती साड़ीपर जे अहाँ बुझियौ जे एकर मिथिला के हाँ नहि एक एकर वर्क कल रहे छै छै मधुबनी प्रिंट के ओ सब साड़ी तऽ अहाँ बुझू कि जगो परोजनमे पहिनके चलि जाउ
हँ आ काफी बहुत तेर महंगा मिलैत छै बड महँंगा मिलै छै ओ सब प्रिंट के साड़ी
हँ आ ओ अहाँ जगो परोजनमे पहिनके चाहब ने तऽ नीक लगै छै तय ओ साड़ी बड़ा नीक लगै छै सीधा काहे तऽ ओकरा अँचरा पर पल्लू पर त बहुत जादा से ने डिजाइन बनल रहे छै मधुबनी प्रिंट के
हँ मधुबनी पेंटिंग के तो अलगे बात छै
हँ ह नहि तऽ अहाँके भी माय इहे सब कपड़ा लता अभी छथिन न
हँ हँ हँ हँ माय छथिन ओ आर हुनकरो अह सुतिर सारी पसन करै छै अब तक कनी मधुबनी पंट टिंग वाला साड़ी अ कम पहिनेय छै लेकिन हँ इरींट प्रिंट वला साड़ी
हँ
साड़ी रहै छै ओहि प्रेम से पहिनै छै हमरा आरम
ह तऽ हमरा मायबहिके हल्लूक हल्लुक लगैत छै आ जेना हमर सभके मायके ईसभ न ने पहिनते उल्टा पुलटा कपड़ा सब
हँ नहि न ओ नइटी उइटी माइर माइर सब पहिने छै ने एकदम
ह ह्म हू ह हू ओ अच्छे नहि लगै छै ओकरा सबके अहाँ देबो करब करबै ने बैसा के खरीद के देबो करबै नहि पहिनतै मना कर दे हमरा सारिये मे ठीक छियै हमरा साड़िये नीक लगे छै एना ओ सब के भोली चाली रहै छै
केतो गर्मी रहै पड़ैत छै लेकिन आर सभके साड़ियेमे नीक लगैत छै हमरा आरके तऽ तनि नाइटी फाइव टी वी पहिन लिये छियै लेकिन वर सब न एकदम आ माथा पर के माथा पर के पल्लू तऽ एकदम न गिरै छै
नहि माथा पर के तऽ पल ह ह अखनी जे अहाँ कहियौ तऽ कोइ नया चर के माथा पर धरेला धरतै कि त दम नै धरतै आ ने ओहीना कहलियै हमर सबके मााय सबके रहन सहन ही अलगल अलग रहले पहनावा ओढ़ावा रहे के तरीका ई सब बड़ा नीक छै देखे सुने मे भी अच्छा लगे छै आ देख एक कि हे अहाँ अगर ढंग के कपड़ा पहिनेे छी तऽ दूगो लोगो देखलक तऽ अहाँ के कहीं न कहीं त तारीफे न केलक
एकदम सही बात छै एकदम नीक कहै छी अहाँ
ओ ओ ओना उल्टा पुल्टा कपड़ा पहिनला से तऽ
मजाक के पात्र बन जाइ छै सब लेकिन फिर भी तकरो पे सब अपना आर के तऽ सोचे छै कि हमरा आर से हेरोइन तऽ कोई नहि छै
हुँ हुँ
तनी सूट पेहेन लेब तऽ तनी सर्व अथी जींस टॉप पहिन ले छै आ ससुर सामने चाहे भसुर सामने बिना पल्ला के घूमे छै तऽ सोचे छै
एडवांस हो गेल छीयै हम आब एडवांस हो गेल छीयै आब हमरा मने जेना कहू कि हम बड़ा मोडर आदमी हो गेल छी
हँ हँ ए अपन भारतीय जे संस्कृति छै से अपन रहन सहन जे छै से उ पूरा विश्व में प्रसिद्ध छै छै
हाँ की कहै छिय ऐं हमर एगो गोतनी छथिन से बाहर के छथिन एगो देवर हमर पढ़े लिख के बाहर चल गैलखिन एगो की ऐना त पाँचो देवर बाहरे रहैत छथि कि अरो ह पाँचो विदेश से चल गेलखिन इहां अब इंडिया मे नयि छथिन पढ़ाई कयले रहथिन ओ पढ़ाइमे हुंसके बाहरे नौक रहै तऽ सब चल गेलखिन तऽ एक उन्हि बियाहो कर लेलखिन लेकिन उनहिके आदमी औरत लड़की से तऽ उ अबै हाँ ओ अबैत छै ने तीज त्यौहारमे मिथिला तऽ जेना देख त ई सूती साड़ी मा था पर तऽ ओकरा बड शौख लगै छै
तऽ
कि हमहू करती हमरा सबके जन अबै छै बैठे छी तऽ कहै छै हमको भी सिखाइए एना ओकरा नीक हाँ नीक लगै छै
आ ओ उहेसब साड़ी उड़ी खूब मन से कहि नहि छै
हाँ आ देखियौ तऽ ओ तऽ विदेशी नहि भेलै अ आ ज भी ओकरा तकरो के हमरा सब के चलन ओकरा सब के अच्छा लगै
हँ छठ एतवार ई सब खूब शौक से करै छै छै उ देखे देखे के सीखे छै लेकिन खूब मन से साड़ी पहिनेै छै पियर पियर आ छठ के ठेकुआ बनाबै छै खूब शौख से आर हमरा आरके घर के लइकी सब चाहे और ऐसे भी ई सबके कह दू तू साड़ी पहिन के माथबा पे पल्लू लेबे के चाहे कोइ छठ एतबार मे तनी लग भीर के कोनो काम करे के तऽ सबके दरद उठ जाय छै
दरद उठ जायि छै ए ए नहि बनायब हमरा टाइम नहि छै ह टाइम नहि छै हम पढ़ै हे
जो काम
हँ ह पढ़े जाइ छी तऽ हमरा ई काज है काज है एना बहाना बना दै छी जे जेना बुझाइ छै जे ओकरा सबके कोनो एकरा से लाव लस्कर नहि है तनिको ह नहि उहे हम कहै छी ने जे हमरे सब के सभ्यता हमरे सबके पेहने ला वा अढ़ावा हमरे सब के यहा सब बिसारे छै आ दोसर दोसर देख के सीख
सिखे छै सही बात छै जे विदेशी पर्यटक सब आबै छै भारतमे घुमेैत
हँ हँ हँ हँ तऽ ओकरा हं हमर सभके तब नीक लगैत छै ओकरा सभके हमर सभके आ हमरे सभके लोग जे हइ से अपन बिसरा देलकै सब
अही विदेशी सबजी बनारस उनारस आबै जे से ह लीलाार मे चन्दन लपेस के खूब सुन्दर से त्रिशूल उशूल बनाैके ए गंगा स्नान करै
देखियौ देखियौ देखियौ
आनंद लगे छै कि देखू विदेश मे भी भारत के संस्कृति के केतना
मान है महत्व हो गेले छै कहै छै अहाँ न कभी कभी दुःख दुख भी लगै छै कि की अपना सबके एहन जे जेनरेशनके बाल बुतरू भेलै ई सब कहला ए न करै छै कहे अपन संस्कृर्ति सभ्यता बिसारै छै ई सभ नहि बिसारै चाहियै एना भुलाबयके नहि चाहियै
कहब दीदी हम अहाँ से व आर सबमें भी ना हमरा मने हम हमरा आर के गार्जियन सबके ही
कमी छै हँ हँ हँ
सायद कही ने कही कुछो किछु तऽ चूक हो जाय छै छै हमरा गार्जियन सब से जेकरा से हमरा सबके बेटी सबके अ तनी संस्कार मे कमी हो जाइ छै
हँ हँ बात नहि हॅं
हमरा रोकटोक नहि कर सकैत छियै चाहे अ बेटी सबके तनी जादे कपार बैठा
ह ह नहि तऽ एकरो कारण छै ने ककरो कारण ई छै कि देखियौ जेना हमर सबके माँई उईी रहै एते पढ़े लिखे एते पढ़े लिखैके ई नहि रहै जे सभ नि पढ़ रहै पढ़ल लिखल रहै ई सब लेकिन कोइ ओकरा सबके दिमागमे ई नहि डरले रहै जे पढ़ एहि खातिर तोरा पढ़ाओल जाइ छै जे तू नौकरी करिहे चारि पैसा करह ए इ इ सब न डालल गेल रहे दिमाग में डालल गेल रहे जे बेटा परिवार में जई हा अपन बाल बुतरु के पढ़ा पढैय लिखै है अच्छा परिवार बनै है अच्छा संस्कार
एकदम एकदम नै कहै छैये आहाँ के
एखनिके जे जेनरेशनसभ हइ से तोरा पढ़ैत छै लिखैत छै तऽ ओकास सभके दिमागमे चलैत छै जे हम कमाइत छी तऽ हम ककरोसँ कम नहि छी
कम नहि छय स्वावलम्बी बने के ने चाहै हमरा आरके नहि तो ससुराल भी जायब तऽ दूगो चारि गो नौकर हम अपन दम पे रख के अपने कमा आओर नौकर से घरके काम करवा लेब
ह उऊहे ने कहलिय अखनी थोड़ा सब के मति बुद्धि दोसरे टाइप के हो गेल छै लेकिन की करबै आब जेहन जेहन पूरे समाजमे यै चलन हो गेल छै इत कहाॅं केकरा दोषी कहबे या केकरा नहि कहबे इहो तऽ बात छैना
पहिले के कहावत रहल छै कि एगो स्त्री अगर मतलब अगर एगो बेटी के बेटी आर के पढ़ाबैय छै एगो बेटी के शिक्षित बनाबे छै त ओ माय बाप अपन एगो बेटी टी के परिवारके शिक्षित करै छै एगो पढ़ल लिखल बेटी अपन दस गो परिवार के शिक्ष क्षित करबाक
हँ ह नहि ह
अपने तक में सीमित हो जाइ छै
सीमित हो जाइत छै लेकिन ई कतेक नीक विचार रही तखन के माय बापके ह कि भइ हम पढ़ा लिखा देबै ई एहि लेल नहि कि दू पैसा कमतै एहि लेल कि नीक घर बनतै नीक परिवार होतैय
बाल बच्चाके तनी शिक्षित करतैय
सभ बड़ा बढ़ियां पहिलेके विचार उचार कखनियो मन पड़ै छै तऽ लगैत छै कि पहिले ठीके रहलकैए
हँ तनका का अभी धीरे धीरे कोन ने वे अभी एक साल एक साल के छीयै हमहुँ पगला गेल छिय तनी दस साल पंद्रह साल मे आओर केतना उलट फेर हो जाइ छै
होइए जेते होइए जेतै जब जेना माइ सभ रहलखिन ओना तऽ हमसभ नहि रहलियै नय तब नहि रहलिय थ हमर स सबके बालो बच्चा तऽ ओर आगहे ने बढ़तै पीछे थोड़े नहि एतैय आगही बढ़तै आगही रहैतै इहे है आ देखियौ